राधे राधे की हाल चाल
ठीक छै
हँ ठीक छै हँ अपनो बढ़िआँ छै कतऽसँ बजै छी अच्छा अच्छा।
अच्छा मधुबनी जिला हमर घर
अच्छा।
अहाँके नास्ता पानी सब भऽ गेल
हँ भऽ गेलै नश्ता पानिसभ हँ अखन। नहि साँझ बाती तऽ अखन नहि भेलै अखन साँझके टाइम नहि भेलै एतऽ दिल्ली मे रहै छी दिल्ली -दिल्ली मे रहै छी।
अच्छा दिल्ली में तऽ नहि भेल हैत हँ हम तऽ गाँंव में छियै ने तऽ गाँंव में साँझ के टाइम भऽ गेलै ने।
अच्छा अच्छा हँ।
गाँंव में भऽ गेलै साँझ के टाइम तऽ हमरा लागैया।
हँ ओतऽ ने एक डेढ़ घंटा पहिले भऽ जाइ छै। ओतऽ सुबहो जल्दी होइ छै मतलब गाँवमे नहि सुबहो कनि जल्दी भऽ जाइ छै। आ। हँ चाय पानि एखन हमर सभके नहि भेलैए आब अपने एथिन तहन हेतै एखन। नहि भेलैए।
हसबैंड अहांके कथिमे जॉब करै छैथ।
हँ ओ करै छथिन मार्केटिंग लाइनमे जॉब।
अच्छा, अहांके कय गो बौआ बुच्ची सब अछि।
आ दूगो बौआ अइ
अच्छा पैघ पैघ छथि कि छोट छोट
हँ नहि एखन एगो तऽ छोट अछि सात साल के एगो अछि पन्द्रह साल के।
और अहाँके पढ़ाई लिखाई सब कम्प्लीट भऽ गेल अछि, अहाँके पढ़ाइ लिखाई सब कम्प्लीट भऽ गेल अछि।
हँ हँ हँ पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट भऽ गेल छै। हँ अहाँ कहू अपना बारेमे।
नै नै हम तऽ एखन एग्जामे दऽ रहल छी सेकेंड सेमेस्टर के, आर अहाँके शादी के कते साल भेले
हमर शादीके तऽ भऽ गेल अठारह साल।
हमर शादीे के एखन दूए साल भेलै, हमर चिन्नै है।
अच्छा अच्छा आ एग्जाम कथीके, एम ए एम ए के एग्जाम दऽ रहल छियै।
नै नै बी ए के।
अच्छा बीए के अच्छा तब अच्छा अच्छा।
हमर शादी बहुत जल्दी भऽ गेल छले ने।
अच्छा कए सालमे, हँ हँ जल्दिये। जल्दिए भऽ जाइ छै।
शादी भऽ गेल छलै।
बहुत कम मे भऽ गेल छले।
ह हमर हसबैंड दिल्ली मे रहै छथिन, सेल्स में जॉब करै छथिन।
अच्छा कतऽ रहै छै दिल्लीमे।
दिल्ली मे रहै छथिन ओ द्वारका मे।
अच्छा तऽ हमरे सभके आसपास, हमरो सभ दिल्ली मे रहै छियैन। नजबगढ़मे नजबगढ़मे।
अच्छा नजबगढ़ के नाम हम सुनने छियै हमर हसबेंड बजैत रहै छथिन। हम गेल छलियै कनी दिन ले दिल्ली फेर हमर तबियत खराब भ गेल और फेर हम चलि एलियै।
अच्छा।
दिल्ली मे एक बेर जाइ छै तऽ तबियत खराब तऽ भइए जाइ छै ने।
हँ हँ हँ नया वातावरण नया वातावरण। वातावरण नया रहे छै ने कनी तो ओ एडजस्ट होबे मे टाइम लगै छै। अच्छा हमहु सब पहिल बेर आयल रहि तऽ भ गेल रहै।
हुं अहाँके सासुर कोन गाँंव अछि।
हमर सासुर छै हमर सासुर आ नैहर एकेठाम छै मतलब कनिये दूरी पर छैय रैयाम आ रनबे, रनबे केओटी जानै छियै?
नै।
अच्छा नहि जानै
हमरे जेना अइ हमरो नैहर सासुर कनिके हं रैयाम तऽ जानै छियै हम।
त रैयाम रोड दरभंगा रोड से जे रैयाम रोड ले मुड़े छै ने वैह बड़ गाँव छै रनवे बुझलियै।
नहि हम रैयाम के नाम सुनने छियै बट ओसभ नहि सुनने छियै हम हमरे जेना ऐ हमर नैहर सासुर भी एक ही जगह ऐ। मने कनिके दूर के हम हमर नैहर गंगापुर अय पंडौल लंग।
अच्छा अच्छा।
आ नाम सुनने छीयै अहाँ पंडौल के?
पण्डौल तऽ सुनने छियै हमर तऽ दाइये छथिन पण्डौल के पितिऔत हँ हँ तऽ पण्डौलके सुनने छी। अच्छा हेतै, हूं।
गंगापुर और पंडौल के ओइ भाग छै चौरी चौरी हमर सासुर अय।
अच्छा हां चौरियो के नाम सुनने छियै आ अपना ई अथीमे ई ग्रुप में बहुत लोक चौरीके छथिन। बहुते, अच्छा तऽ अहाँके कते दिन? जुड़ला भेलै एतऽ एहि प्लेटफॉर्मपर।
हम्मरा तऽ बस कनिक दिन।
सभ केओ के छैथ अहाँके ननैद? अच्छा अवन्तिका अहाँके ननैद छथि।
हँ
अहाँ केना अवंति दीदी के जानै छियैन?
ग्रुप एडमिन छथिन ओतऽ जनबैन न।
हं मतलब ओहे न ग्रुपे एडमिन स न।
हं ओ हमर रनबे के एक गोटा छथिन तिनकर केओ जानकार छथिन।
नहि ओ हमर अपन ननैद छथिन ओ मतलब हमर ससुर हमर ससुर तीन भाय छथिन ने ओ हमर सबसँ बड़का ससुरके बेटी छथिन।
अच्छा अच्छा त नहि उनकर उन उनकर चाची हुनकर चाची केओ छथिन रनवे के बुझलियै अवन्तिका के चाची केओ छथिन रनवे के तै दुआरें हम जनै
हं ओते हमरा नहि पता हमहूं त कनिये मनिये छियै अखन दूइये साल भेले बियाह के। के आओर हम जादा एखन नैहरे मे रहै छलियै।
अच्छा अच्छा तऽ मोनो त अखन अहाँके नहियरमे लागत। अखन मोनो नहियरे मे लागत कनि
सासुर स ने हमरा केओ एग्जाम सब दियाबय वाला नहि रहै छै तैं दुआरे दिक्कत भऽ जाइ छै एतऽ पप्पा सब छथिन
अच्छा अच्छा।
हँ इएह दुआरे नहियरमे पढ़ाइ लिखाइमे कनि भऽ जाइ छै ने।
ह
ओतऽ से नहि छथिन केओ लऽ तऽ जाय वला एह दुआरे हमरा एत्त रह पड़ैयै।
अचछा चलू कोनो बात नहि अही बहाने तऽ रहि लै छी नहि तऽ फेर टाइम तऽ नहिए मिलत रहैके।
जाइ छियै।
आ एक बेर अब अब एगो बाल बच्चा भ जैत
हँ फेर तऽ हँ ओझराइए जाइ छै आदमी।
सएह बात छैय बुझलियै तहन हसबेंडजीके की नाम अइ अहाँके?
हमर हसबैंड के नाम छनि राम बिहारी झा।
अच्छा अहाँके नाम की अइ अहाँके नाम तऽ पुछबे नहि केलहुँ अहाँके नाम? अच्छ केना छियै अच्छा हँ एलियैै
आहाँ के नाम मेंहक अइ ने।
मेहत नै मेनका। हेलो
हेलो
हँ हमर नाम मेनका है मेननका।
अच्छा मेनका।
हूँ।
ओ ओर कहियौ तहन
हँ और सब बढ़िआँ छै हमरो बड़का बौआ दसवी मे अइले।
अच्छा
हँ।
चलू हम भगवानसँ कामना करब नीक नम्बर आबैन। हँ पढ़ाइए -लिखाइ छै ने सब सबटा पढ़ाइए लिखाई से छैर अपना सबके तऽ
हूँ आ छोटका बौआ कनि हमर छोट छै तऽ ओ अखन पहली क्लास मे छै सा
अच्छा एखन तऽ तहन तऽ बहु बौआ छैथ।
हँ हँ कोनो केन पर छै साड़े आठ साल केने
अच्छा छै ने समझदार छथिन ओ बौआके सम्हैर लेथिन। नहि तऽ ओ कनेक दिन के जे एज गेप होइ छै।
तऽ ई ई तऽ बड़ भरम पता या बच्चा कतबो छोट पैघ हुए लड़ै ओतबे छै दुनू तेै मे दुनू एके इ तऽ नै छै एगो बहिन छै ओय मे कियो दुनू भाय छै हँ-हँ-हँ तऽ ओ कनि भऽ जाइ छै ने कनि सिचुएशन क्रिटिकल।
अच्छा तैयो तऽ ई हेथिन ने जे बौआ के राख
हँ तहन ई छै जेना एगो के जेना एगो पैग भऽ गेले ते एगो के पोषब पालल मे आहाँ के झंझट नेै लाग ओ हम कहब जे एगो बच्चा हँ हँ हँ जेना एगो के अपन एगो बच्चा अपन केयर कऽ लै छै। दोसर बच्चा के अहाँके करऽ पड़त तऽ ओ चीज
ओ अपने से खा लै छथिन, नहा लै छथिन, स्कुल चलि जाइ छथिन। आब एकेटा के देखऽ पड़त ने हँ।
एग इसकुले जायके रहल तऽ जेना ओ अपने जे छै से तैयार भऽ जाय छै बड़का। छोटका के हमर होसबैंड
अं हँ आ हिनका फेर ओ चैल गेलाइथ अपन बौओ छोइड़ देलैथ बड़को बौआ छोइड़ देलैथ भऽ जाइ छै लेकिन पैघ छोट रहे छै तऽ भऽ जाइ छै।
हँ ठीक छै ओ तऽ बढ़ियां छै मगर जादहो मे पता या फेर की हेएत ने एगो बच्चा पैघ भऽ जेएत एगो बच्चा कनि छोट रैहजेत तऽ अहाँके बादमे ने बादमे ई चीज के रिग्रेट है आब जेना देखियौ ने हमरा बड़खा बड़का दशमी एहि बेर भऽ जेतै तऽब हमरा लोग आबू तऽ बाप रे बाप दस साल एकरा आर हम पोसबेै तऽ कनि लबैत रहै छैय हँ। तऽ से होय छै, मगर पता ऐ, पाँच, सात, पाँच
आहाँ के
हमर सौस ससुर नैय छथिन।
अच्छा! आहाँ हसबैंड अकेले भाय छैथ?
भाइ दू तीन भााय दू छथिन, एगो बहिन तीन भाए बहिन छथिन। तऽ ननैद हमर गोहाटी रहै छथिन। ननैद हमर आशाम गोहाटी रहै छथिन, और दियादिनी है दियाद भैंसुर हमर गामे पर रहै छथिन। हम एऽ दिल्ली रहै छियै, हँ। सौस हमर मतलब भऽ गेलै, दस साल हुनका खत्म भेला। तऽ ओ बीमार छेलखिन ने, खत्म भऽ गेलखिन। आ ससुर स पहिलेहे खत्म भ गेल छैत।
अच्छा!
हँ, से हमर सब के तऽ बियाहो दान के भऽ गेलै, अठारह साल भऽ गेलै। आब एगो अवस्था भगेल। हँ, से बात छैय।
ओ, छैठ सब मे गाँव जाय छियै कि नैय?
हँ, हँ, 'बिल्कुल' जाय छियै।
छैठ सब मे तऽ मजा आबै छैय। छैन, गाँव मे।
ह, ह, मगर की होय छैय न, छैठ मे न अक्सर आहाँ बच्चा सब के पेपर भऽ जाय छै।
हँ, से बात सही कहलियै आ, कोनो बेर जब पेपर नैय रहत न। हँ, आ जयबेर पेपर नैय रहत न, ओय बेर, ट्रेने के या तऽ टिकट नैय मिलत, या तऽ एहन सिचुएशन भऽ जाय छैय, जेहिमे अपना सब अैब नैय सकै छियै।
हँ, सेह भ जय छै बुझलियै। तऽ उएह बात छै।
हूँ। हो जाय छै, एहन- एहन कन्डीशन कते बेर। लेकिन बड नीक लागैत छैठ में गाँंव मे, एकदम रमनगर -रमनगर लागैत रहेै छैय।
हँ -हँ -हँ, सही बात छैय, हँ।
गांँव कतबो छै, तऽ गाँंव -गांँवे होय छैय।
हूँ- हूँ, गाँव मे खुल्ला- खु्ल्ल रहल सब। चीज आय, एत त सबटा ए बंधन के हिसाब से।
ओ तऽ तऽ एकटा रूम में बंन्द रहु, हमहुँ गेल छेलौं, हमरा बिल्कुल नैय अच्छा लागल छल, हम भैग क अैब गेलौ।
अच्छा! ई छै ने आदत भऽ जेतऽ, रहबै तऽ धीरे -धीरे ने।
हँ, ओ भऽ जाय छै। बट कनिके के शुरू- शुरू मे जाय छै बाप रे, कते अबुह लागैत रहेै छै, केना कटबे, केना करबै, केना की हेतै। हमरा तऽ एते अबुह लागै छेला। हँ।
आगाँ भव के सुय
लैगते, हँ।
तऽ आगाँ भविष्य मे अबैत रहबै की?
हँ एक तऽ रूममे रहनाहरो क्यो भऽ जाय छैय ने जेना बच्चा बुच्ची भऽ जाय छैय तऽ चल ओका सने पूरा दिन कैटि जाय छैय। अब पूरा दिन अकेले एते टा के रूम मे बहु ब ताज नऽ रो
तऽ अहाँक -अहाँके बड़ जे छैय से कतऽ मतलब घर कतऽ लेने छैथ।
ओ ओते -ओते द्वारकेमे लेने छथिन।
अच्छा उम्हरे लैने छथिन।
हाँ हुनकर जॉबो उम्हरे छन।
अच्छा-अच्छा चलू अहाँ जहन रहल आयब तऽ हमरेसँ इम्हर आयब। जायब इमहरे लऽ लेब रूम, हाँ मन लागत हमरा सब इमहर
हाँ एखन हमरा गाँव आ आब एखन हमरा दिल्ली जायमे बड़ी टाइम अए। आब हमर एग्जाम सब खतम हायत तेयके बाद फेरो और बहुत एतेक काम सब छैय।
अच्छा।
तेय के बादे आब हम एखन आइब सकै छी।
हाँ। अरे शुरू -शुरूमे भऽ जाइ छैय ने गार्जियनो तरफसँ देखनाय एहन कोनो जरूरी छैय ना सेहो भऽ जाइ छैय। हमहूँसब ई चीज हमहूँसब ईसब फेस केयने छियै।
फेर बाल- बच्चा भऽ जाइ छैय तऽ आदमी ओझरा जाइ छैय तऽ फेर कतेय जा पेते। तहन तऽ या तऽ देल्लीए पकरू एक्ज्ट पक पक्का- पक्की ने तऽ गांव मे पकड़ू पका -पक्की ओहिके बाद तऽ कथू जाइ ने सकै छैय आदमी।
उहुं।
ए की नै उ तहन फेरो बच्चा के पढ़ाय छूटा लागे छैय।
बिलकुल, बिल
हाँ से